तऽ हँ की हाल सम खुश रहू बौआ की हाल समाचार।
बढ़िआँ छौ तोहर सबके ठीक छौ
हँ ठीक अछि अपन कहू।
हँ हमरो बढ़ियां छौ दीदी आओर की सब होइ छेलौ दीदी
किछ नहि होइत छलै, एखन चाय-ताय भेल हें।
अच्छा लोक कहै छै दीदी। जे फल्ला चिल्ना यई नहि कहै छै गई कहै छै नहि
हां
लेकिन दीदी हमरा नजरिमे अपनेके जे गाय कहै छै से अपना अपन किछु अलगे छै गइ मे दीदी प्यार बुझाइ छै दीदी गइ मे प्यार नहि बुझाइ छै
हँं बौआ गै मे त प्यार बुझाई छै आ यय कहे छै तऽ बुझाय छै जे अनका आन छै
हँ। जेना अहाँके हम बच्चे से जे गय कहि एलहुँ ताहिमे हमर प्यार किछु अलगे बुझाइया जेमे हमरा ई लागै जे हमर दीदी अपन इ ओर ई दोसरके आ दोसर के तऽ यय कहबे टा करबै किया तऽ हुनका खराब नहि लगि जाय
हँ
लेकिन दीदी हमरा तऽ गएये मे प्यार बुझाइया।
छैहे कि बौआ, जाहिमे नीक लगैत छै, लोगके कोहमे ताहिमे नीक लगाई छै। बहुत आदमीके यदि गई कहि दियौ तऽ ओ खराप लागि जाइ छै
खराप लागि जाइ छै आ अपना सभमे देखियौ तऽ अपन माँओ के गैे अहुँ के गैये आ जेना ले केे छै यह शब्द ने जेना अपना के यै कहियौ तऽ जेना लागै छै आन छथिन
हँ जे माँ जे कहैत छै माँ गय ताहिमे माँ ये ताहिमे कतेक अन्तर बुझै छियै।
हँ बहुत अन्तर छै ने दीदी
हँ जेनाकि कहैत छिये दाय गई आ दाइ यै ताहिमे क कतेक अन्तर छै
छैहे छै ताहि दुआरे तऽ दीदी हम अहाँके हमेशा गईए कहैत रहहुँं हम अहाँके लाख कोशिश करू यही कहके हम ये नहि कहि सकैत छीयै तहन हमरा लागै जे हम ककरो औरो से बात करै छी
हँ भइए जाइ छै की
आ दीदी हमरा तऽ बुझिते छियै अहाँ रहै चाही अपने सब रही अपना सबमे बनावटी नहि अइ जे छी से अपने सब सामने छी
छै सएह रहबाके चाही बनाबटी ठीको बात नहि छै
आर ई चीज दीदी बच्चाक के बात सब जे याद अबया दीदी तऽ की कहू याद ये अहाँके दीदी जन अहाँ तीनू चारू बहिनी रहै छलियै ओ अपन ल लाल चचा के बेटी अहाँ दुनू बहिनी फेर बौआ भाईजी जे छलखिन चाचा के छोटका बेटा
ओ समैऐ किछु अलग रहै बौआ ओ समय जे रहै
हँ आ फोटो जे घीचयवला गाँव घरमे आबए दीदी तऽ इएहाद यि हम बच्चा रही आ हमर केशसभ एतेक फलकल अहाँसँ ओहि फोटोवलामेसँ हमरा निकालि दी याद यऽ
छैहे कि ओ समय ते एहने रहे गाममे केओ फोटो पहिले घिचाबय लए जे अबै घिच अने अंगने लोक दौड़े ह ता समय हमरा सबके समय रहै तऽ बौआ बड्ड ले तऽ पन्द्रह रुपैया रहे दस रुपैया ले
आ अखन वएह फोटो देखियौ दीदी तऽ मोबाइल मे लोक घीचैया कखनो घीच लैया
रंग बिरंगगके घीच लैय
आँ
हँ रंग बिरंग के घिचै ये आब एखन
आ नहि तऽ दीदी ओ वला सीन याद करियौ ने पहिले अहाँ जे हमर छत्ता जना माथा ओहिमे ने तेल लागल नहि किछु लागै हम हाथ पएर पटकि पटकि कऽ कनी
आ अहाँके हम दाबि दाबिकऽ अहाँके तहुमे दाबि दाबिकऽ देखिय नहि केशसँ पकड़ि पकड़ि कऽ जे एते रहै तऽ झाड़ी होम
ई तऽ सुनू ने ई तऽ अहाँ बाद ई हीरा लाल केना लाल सब्जी निकाली से तऽ बादमे कहू ई जहिया देमाँ तेक रास सरसो के तेल कोू तेल गाँव घरमे लेलक माँ आ हमरा माथा में द देलक आ अहाँ के कहलक गे बौआ एकरो लऽ लही फोटो मे तऽ हम रही आ ओ गाँव वाली भौजी रहथिन हुनको बेटी रहै अहाँ ई दुनू गोटाके नहि ली जे हे ई टिलबा टिलवी की लेबही लेकिन हम दुनू गोटा ओहिमे घुसि जाय हमर तऽ एहने एहने गाल रहै छ्ता जेना केस रहै आ अहाँसभ कहियै जे फोटो खराब कऽ देत अहाँके सभ कहियै ने ज एकरा सभके ल लेब तऽ फोटो खराब भऽ जायत बहिन दीदी कतऽ गेलियै दीदी आवाज नहि आबि रहल यै दीदी अहाँके दीदी